हेलो।
हेलो।
हं गे गोर लागै छियौ।
खूब खुश र गुडल की हाल चाल छौ। हमहूँ ठीक छियौ।
खाना पीना भेलो आई तऽ भोज हेतौ।
हूं भोज खेलियै दही चूड़ा।
दही चूड़ा हा हा। जा हमसब त रंछन के। चीज खेलियै मार्केट गेलियै आर घुमय लए।
अच्छा।
बढ़िआं सँ दीदी अो अथि मोमोज गुपचुप आइसक्रीम। तकर बाद ए अथी माजा बहुत किछ खुऐलको।
हं हँ।
ढेरीक चीज खरीदियओ देलको -कानके हेयर बैंड। अथी गला के ब्रासलेट।
बाह - ह तऽ मानलको आ नई मा एबर।
त नै ओना मानै छै अथी उ वीरपुरो जे जाइ रहियै ने तऽ। तऽ आबै नहि ने छियै त काने खातिर। एहिबेर एलियै तऽ दीदी पते छै एकरा की सब पसन्द छै। त नेने एलिइ। सब चीज। और। कीट्टू सबके की हाल समाचार छौ। बनेलकै जियाजी तऽ भुखले रहै ने, हमहुू सभ दू- दूटा रोटी खेलियै हमसब खास के दुएटा खेलियो। भूख नै रहै लागल ओतै, तैयो दीदी कहलकै खैए ले।
आं हूं। नै बुझलिय जस्ट अहाँ भोज खेलियै न तऽ ओ बेचाराके अपना कनियां नै छै।
अच्छा!
पुतौहु छै इम्हरे पोंरका बियाह भेले ते, पुतोहु पढ़े लिखे वाली छै, बी एड कैऽ रहल छै। ह
हँऽ।
बुझै छै अपनाके जे, हम बहुत पढ़न्तुक छी, ओकरासँ घरके काज धन्धा नहि होइ छै।
ओऽ।
बर लग जमशेदपुर में रहै छै। तऽ। ओतय तऽ हमरे सबके कहतिय तऽ हमी सब दू किलो चना फुला के छोला बना देतियै, तऽ आराम से दही चूड़ाे पर छोला खै लेतयै लोक या सब्जी कहतियै तऽ बना देतियै, लेकिन कहतियै तखने नऽ। तैयो दही रहे बढ़िया, कतय बुआरी छै, कि बलियाासॅ कतय से आनलकै रहे छाँछी वाला।
अच्छा बुआरियएसँ तब अनने हेतौ।
हँ दही बढ़िया रहै। तऽ खेलियै हमसब, नीमक मिरचाइ देलकै ने।
अच्छा ओतऽ गेल रही खाइ लए।
हँ हुनका ठाॅं जाइ छियै, नै कहलियौ रानु के बियाह के बाद जे एलियो रिम
हँ- हँ। उएह मऽ तब गेल हेबही। हेलो। हेलो हँ।
की भै फोन में हेलो।
हेलो। हेलो- हेलो।
हेलो।
हलो।
हेलो।
हलो।
हेलो।
हलो। हलो- हलो।
हेलो। हलो।
ह